हेलो
नमस्कार
जी नमस्कार बोली ना कैसन छी
हँ हम नीक छीय अपन बतैयो अपन हाल चाल बतैयो कैसन छी की रउवा
हँ हमरो हालचाल ठीके छै
चलियौ ओ खाना खा लै छियै अहाँके
हँ खाना खा ले
कथी कथि खैलियै यऽ अहाँ के कथि कथि खैलियै यऽ खाना मे
हम तऽ ज्यादा कुछो ने अभी कुछो खयले ही नहि छी अभी हम सोचे तनि तनि पिज्जा खाय छियै रआ खाय छै पिज्जा
रऊवे खियेबै तब ने हम खेबय
ठीक बा खिया दै छी रऊवा चिन्ता न करू केितना मे होइ छै ओसे
तऽ रउवा पाता न हइ ओ दिन खियले रही हम तऽ पिजा रउवा पता न कितना मे देबे छै पिज्जा
हम न पूरा व्यस्त पर्सन छी हमरा ई सब उतना पता नहि रहै छै
आर उह खूब वस्त आदमी छै बड़ा बिजी आवालला आदमी से यै रहब
हँ रहुआ का बताउ एतना व्यस्त रहै छै
हँ हम ओ दिन खियले रही मतलब तीन सौ उनचास साढ़े तीन सौ के पिज्जा रहै छियै अहाँके तऽ देख लेही छी आ बढ़िया पिज्जा दे देेले रहै छै
आ हँ ह हम तऽ देखले छी बड़ा सुंन्दर पिज्जा रहे छै छै आउ उमरदा न ओ मारद ने काफी देर मतलब इन्तजार कराबै छै तऽ एलाउरी समय बर्बाद होकै छै ने
न तऽ नीक पिज्जा बनाबै छैै लेकिन समय लै छै तऽ ओ ठीक हइ लेकिन नीक पिज्जा देय छै
आ समय तऽ लेबै छै ई बात है ई बात तऽ छै लेकिन एक बात रौआ बुझ समझली
हँ
की होइ छै जानली ई जो पिज्जा ई सब होकेय छै नू ईसभ बढ़िआ न होकैय छै स्वाद ला स्वाद मे बढ़िआ होक छै लेकिन सेहत लऽ उतना बढ़िया ना हँ सेहद लऽ बढ़िआ ना होइ छै आ हम तऽ खा लेबे छी पिज्जा खाय लऽ
अच्छा अहाँके अहाँ के एक बात बतैयौ जब पिज्जा स्वास्थ्य के लिए बढ़िया न होइ छै तऽ रौआ काहे लऽ खाय छी
तऽ उह न कहै छी कि पिज्जा ए ल हम खाइ छी जादा कि पिज्जा खा के हमरा मरे के छै
ओ हु
हम दुनिया पे बोझ हम दुनिया पे एगो बोझ बन गेल छी समझली
ना ना ऐसन बात काहे कहै छी
ए का कहे छी
न खिसियाए के रौआ दुनिया पर बोझ न छियै रौआ ऐसन बहुत आदमी दुनिया पर बोझ बन के रहै छियै रौआ उतना फिकर कयला के जरूरत न हइ
ना त हमरा कोनो कऽ फिकर नइ से रौआ बताउ न कल रात के तऽ रौआ के तरफ काफी बरसल बा पर्सल छै नू
अहाँ अहाँके तरफ भी आय रहै बारिश आओर आँधी ई सब
हँ हमरो तरफ तऽ आ रहल छै लेकिन हम बगा देबै छी
चलिय ई ठीक कलियै रौेआ भगा देली आँधी अ मे केँ
न अंधिया के न भगई छी कुतवा ई सबके भगा देबै छी कुत्तबा सब खा बहुते ने भौके लागै छै बारिश देखके
हँ सहि बात छै आओर बता आओर बतैयौ न अहाँके अहाँके उहाँ मतलब पेड़ पौधा गिर गेल छी का आंधी मे
न हमरा तरफ तऽ अभी एको गो पेड़ पौधा न गिरल छै लेकिन रौआ तरफ गिर जाइ छै
हँ इधर तऽ बाड़ा पेड़ पौधा गिर गेल छियै हमर तऽ एगो आम के मोटा डाली छै रहै छै तऽ उसमे काफी फल लगल रहे छै उहे गिर गेल छियै पुरा आंधी बिन
तऽ पूरा फलो गिर गेल हतै कि
न फ हँ डाढ़ी गिरले तऽ फ फलवो गिर गिर गेल रहै छै
हँ रौआ त आज फल खाय
हँ काफी नुकसान भए गेलै
आ कोनो बात न छै देखू नुकसान होइ छै तऽ दरी फायदो होइ छै
हँ सही बात है फ फायदो भेलैका कली करवाइट मे धऽ देलियै या माँ सबके पका देलियै या बेच देलियै
हँ
तऽ से फायदे भेलै
ह आओर बतायी छै रौआ की की करै छै रौआ के पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलै छै
हमरो पढ़ाइ लिखाइ खैरियते से च मतलब नीके से चलैत छियै काफी नीक चलै छी पढ़ाइ ओहिसे अहाँके पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलै छी अहाँके कोन कक्षामे पढ़ै छियै
हम तऽ जा्यदा नहि कक्षामे नहि पढ़ै छी लेकिन बारवीं मे पढ़ाइ करै छी ज्यादा देर न पै छी
अहाँके रजिस्ट्रेशन हो गेले
हँ हम बढ़आ से पढ़ लेके हम अपन करा लेलेे ब रजिस्ट्रेशन हम अपन दुनू लायको के करा देले छी रवर लइका का सब क्वेशन छै
हमर तऽ अभी शादी न भेल छियै तऽ हमर लड़िका लैका न हइ अहाँके लड़का से ठीक हइ ने
हमरो अभी शादी नु भेल बा
अ अहाँके ने कहलियै ह कि हमर लागके के करा देल छी
ओ हमर लड़िका सब ने मतलब कि ओ जे बगलवे घर के लड़का रहले तऽ ओकरे कहलिय कि ओ लैका सबके भी करा देेले छै
हम सोचलियै या शादी उदी भऽ गेल होते तऽ अबै थोरा भेट मूलकात करब भाभी जी से
न अभी शादी न भेल बा अभी हमरा शादी ननू करैके बा
कहली अब तऽ शादी करेके उमर होइए गेलै यहाके
न अभी केने भेल बा उमर अभी थोड़े होते वैसे रह जे दोस्त रहले जो कन्हाबा ओ कैसन भा ओकर शादी भ गेल
हूँ ह ओकर कहना है कि ती ब गेल लै
ओकर ओकर सुनले रहली दूग लैक हई नहि
हँ कान के दु गो लहिको भऽ गेलै
कानस सास बड़ा तेज छै बड़ा तेज छै
छै आ ऊपर से खेल खेलबे रोय लागे छै
हँ आ आँख पर ताक देवल जाल हे न तऽ कहलै कि लाज लागै छै हमरा
बनू कमतेज न छै
हँ आ कैरम बोर्ड ओ दिन खेले रहे छै तऽ हार गेले तऽ रोए लागे छै
आ जाय त रोय छै तऽ आ पात न पर शादी तऽ हो गेलल छै लेकिन ओब देखू का करै छ शादीमे रात भर मे मतलब वो म लाग
ओकर शादी हो गेल छै तब लड़का लड़का करल है
जा तू हमनीक के क्य करे हमन के तऽ खाली समझेबे न करम ओकरा
हँ हमनी जे खाली समझब ने करब सही बात हइ
आ वैसे ओ सम समझेले रहली तऽ ओ बोलले रहले कि हमरा मजा आबले करे मे बोली तऽ ठीीके है
ओहिसहिए रहल छियै ऐसे बतैया खाना मे का का आ जाइ छै बनाबे
हमरा खाना मे तऽ जादा कुछो उतना ढंग से न आबै छै बनाबे लेकिन धीरे धीरे सीखै छी बनाबे के देखूब क होइ छै
हँ धीरे धीरे आइए र तऽ धीरे धीरे अलै साताजी से देख देख के धीरे धीरे सिखली आ अहाँके ओहिसेहिे सीख जेबै बनाे के अहाँके मीट मछली आ जाले बनाबे
न अभी उतना ढ्ंग के न अबै छै बनाबे कानहाउ दिन सिक खइले ल लै बना होै कफी बढियां ह ह
अहाँके हो रहे कान काय कहै छियै य कना न
आब ओकरा के मजाक करे छी लेकिन ओ काफी बढ़िया बात छै
हँ ओ काफी बढ़िया लड़िका छै काम मे मोगा पर काम आ जाइ छै लैका ने
हँ लेकिन का करू ओकर दिक्कत ई छै कि ओ कन्हा छै
हुँ आओर बताइएै न उधर रौदा है का बारा कड़ा रौदा है क्य उगल अहाँ के ओरी
रौद तऽ कारा उगल छै आ घामो काफी लागै छै
हम हम सोचै छी पता है कने पाँच सए रुपआ देैतियै य कथ दिन भर रौदम खड़ा रह
हमहुँ इहे सोचै छीयै कि ओकरा रौदा मे घरे बुलाबै
हाँ काहे की ई उ बारा गोर हो गेल हय न
हँ चलू देखै तनी ओकरा का होइ छै लेकिन ठीक ल लैक छै ओ तनी बदमाशी करै छै तब का करे
हँ तैा ल हँ लइिका ठीक छै छै ने
हँ लका ठीक छै तनी मनी बदमाशी
हँ चलियै अहाँ के माता माता पिता के रौदा मे न न देबै अपनों निकलबाई तऽ छाती लेके निकलबै अहाँ ब अहाँ से बात करके बड़ा नीक लगलै फेर दोबारा बात करबै
हँ भााय हमरो काफी नीक लगतै चलि ठीक बात छै